जय झूलेलाल भाभी
हम
कीअं आहियो? बढ़िया बढ़िया
मां ठीकु आहियां, त बस सभु ठीक। तव्हां किथो ॻाल्हायो मां दिल्ली अच्छा। अच्छा अच्छा मां दिलअ मां।
दिल्लीअ मां
हा हा दिल्लीअ मां। हं हं, हिकु अञां पहिरियों बि मुंहिंजी ॿिनि ॿ टे ॾींहं पहिरियों बि खंडवा में कंहिंसां ॻाल्हि थी हुई तव्हां खंडवा किथे आ?
असां सिंधी कॉलोनीअ में टे नंबर गलीअ में।
अच्छा अच्छा अच्छा ह उहो शायद उहो बि शायद सिंधी कॉलोनी मा ई हुया हा हा हा एपी में आ न इहो खंडवा
हा हा एम पी में आ न
हमम तां जे हिते मीं पए थो?
न तुर बि न भाभी, उते आहे मीं?
न अड़े हिते त हेॾी गर्मी आहे ॿिन टिनि ॾींहंनि खां जाम उस में निकिरी नथा सघूं हेॾी तिखी उस आ
अगर तुरसो मीं पयो आ त अॻो पो उमस नी
अरे बाप रे, पुछो न, पुछो न भई अॻो पोइ गर्मी वधी थी वई आ
हंहं
कूलर बि कम न कं
न, एसी, एसी बि किथे थी कम करेे। न न
अच्छा, हूं हूं हं मुंहिंजा ब बार बेबी मुंहिंजी छवीह साले जी आहे, नौकरी कंदी आहे
अच्छा
कयल थियस आई आई टी मां ऐं, बेबू मुंहिंजो अञां कॉलेज सेकेंड ईयर थो करे बी सीए थो करे, हा अऊं तव्हांजा?
मुंहिंजी हिक गुड़िया आहे न।
अच्छा हिक गुड़िया तव, छा कंदी आहे?